त आवाज नहि जाइ छै? न हेलो आवाज नहि जाइ छै? हेलो हैेलो
हँ
बोलही सखी
त।
आवाज नहि जा। नमस्ते।।
हे छै परणाम सखी। का करे छै।
कुछ नहि करै छियै सखी बुतरू के देखे छै एने से ओने होइ जाइ छै त आओर अपन बता नहि छै होल अभी। त शुरू होइ छै।
त्यहार बाल बुत्र सब। कैसन छै।
। हमर बाल बुतरू त निमन छै एने ओने। खाली करै छै एने के काम ओने करै छै ओने के। कामे नहि करे छै अभी अपन अभी अपन दादी के साथ घूमे। जाइ छै बाहर।
उधर। के मौसम कैसन। छ।
इधर के तऽ मौसम बड़ी निीमन छै बारिश भई छै तो गर्मी ओते नहि लागै छै। आ तहन । हँ। उधरके मौसम कै सम। ह।
एने मौसम नीक छै हवा चले छै।
इरोह के मौसम ये के मौसम भी नीक छै बारिश होइ छै हवा होइ छै त मौसम ठीके। ह।
शशन छै।
सब निमन छै सब निमन छै। और बताऊ। नहि अभी के तो भोजन पानि नहि बनल छै बनाबै के पड़ी छै अभी तो टााय पानी भेल छै। आर मईके तबियत कैसन हो छै।
हम मायके त।
आ बहिन लगन केस तबियत। पानी ठीक छै कि नहि बाबूजी के कैसन तबियत छै।
हमार बहिन। के बितबिय ठीक छै बाऊजी के भी तबियत ठीक छै।
। । त भोजन पानी के क बेवसथा भई खय द
हमार माय हमार माय तऽ बनाबे छै रोटी कटहर के सब्जी।
ओ कठहर के सब्जी बनै छै।
हँ ब तोहरा की बनाबय के मन छै
हमार यहाँ तो पोतिया मे चुटका भय गेल छै तो अभी तो भ तऽ बनाय छै रोटी बनैना छै हँ तो वही भात बनै छै बिना हल्दी एक खइ छै करै छै
तब तो बड़ी परेशानी होव छै
ट हँ नहि डालै के नियम छै तो वही छै वही खातिर अभी भात बनै छै रोटी नहि बनै छै। त बनाइ काय कि भात थोड़ा गरमे गरमे खााय मे नीमन लगे छै अभी बनाय के काय करी कोइ खाय वालला भी तो होबे के रहे नहि छै आ ह जरी त रेस बनाई छै
गरम गरम ग अच्छा लागे छै
ह काह क सब्जी नहि बनाबी नहि बनाबे के नियम छै तेल वेल नहि डाले के नियम छै तऽ यही खातिर खाली भात बन बनाबे के भाय। ओ हालि मार भात चोखा बनै छै। आर बताउ। पसन उदार। ठीक हँ चाल छै मौसम पानि सब
इधर के तो हाल चाल सब ठीक छै मौसम भी बड्डी गड़बड़ छै कभी हवा चले छै कभी गर्मी लगै छै अभी तऽ हम छत पे छिय तऽ हवा चले छै।
। तऽ बारिश नहि भइ। छै उधर।
अब हमार घर। तो नदी के पास छै तो हवा जेड़ी जादे लगे। । छै।
ओ । अचछा अच्छा। े ए तऽ ह तो बहुते बारिश भई छै तो मौसम तो निकेल भए गेल छै हमने तो घर नदी किनारे नहि छै पूरा चारो तरफ। से घरे छै लेकिन फिर भी बारिश भई छै तो मौसम नीके लागै छै।
हमारर घरमे तऽतो बारिशे नहि होे छै बस मौसम करै छै। बारिश न होइ छै अभी त हवा चलै छै।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
आरू बताव एक। भोर दूपहर। के भोजनमे। की बनल छै।
के बनल छै भात बनल छै। छै दाल बनल छै भुजिया बनल छै कटर के सब्जी बनल छै।
अच्छा। ढेरे मने चीज बनल छै ने।
हँ हमारमे। के तो बड्डी गर्मी लगे। बनाबै। छै खावल घी।
ह
कुछ दिन पहले हमार फूआ आवल छै हमर बहिन आवल छै तऽ सब गेल छ घूमे लागि
अच्छा
तग । चोप छाप। डेली जाबे छियै बड़ कुछ लाबे लागे।
अच्छा ह
ओकर बाद हमर बहिन आ हमार फूआ तऽ चल ग छै।
ह इ सन्नाटा आ भए गेल छै
ह
ह बर य पन लोक के आब जाय के लगल रहल छै, त बड़ी व्यस्त भए गेल छै केकरो से बात विचार नहि होवेल छै। आ कल आर आरे तो
हमार यहाँ त अधिक के निमंत्रण आव के सोचत छै से
अच्छा निमंत्रण आ गल छै तो बिआहमेमे जायके तैयारी भाइ छै अचा कतेक तारीखके
एगो अठाइस तारीख के छै, एगो उनतीस तारीख के छै।
अच्छा अच्छा हँ महान कते कत कत ही बिियह भय छै।
ह
त्योहार इलाका मे कि त्योहार इलाका से दूर छै।
नहि न ह हमार इलाकामे मे नहि छै एगो हमार मौसी के हाथ एगो हमर फुआ के बेट तय छ
अच्छा अच्छा
तब तऽ ठीके छैय बियाहके तैयारी करै छैय।
आब जाइके तऽ सोचे छैय।
हूँ। तऽ वै दिन व वही दिने जायके छैय कि पहिले ही जायके छैय।
दू दिन पहिले जाबे छैय हमर मौसी बोले छैय। ह कि आ जा दू दिन पहिलये
ठीक है सखि बाद मे करल जाइ हमरा कुछ काम आ गेलबा।
ठीक है सखी ठीक है रख अच्छा
परणाम।